हेलो हँ दीक्षा तऽ आइ के अपन सबके टॉपिक छै दरभंगा हँ हम तऽ दरभंगे से छियै। दरभ्ंगा के बारे मे अहाँ। की जानऽ चाहै छियै बता।
हम तऽ सुनने सुना आयल। क दरभंगा बहुत बढ़िया। बड़का बड़का। तऽ माहौल। राजा सबके।
ई बात तऽ सही कहलियै दरभंगा जिला दरभंगा महाराजके कारण ओकर तऽ खूब जादा बरस मतलब अथी छै कि वर्चस्व छै। आ बहुत। जान पहचानल जिला छै लकि महाराज जे छलखिन से। एक अपना समय। के बहुत बड़ा बड़ा राजा जे मतलब भारत देश के राजा। नाम लेल जाइ छै दरभंगा महाराज के कियकि हुनका बहुतन। सम्पत्ति छलै तऽ ओ ई की कहे छै हुनकर किला मधुबनी से लग। केऽ पूरा दरभंगामे ओ सभ जगह किला बनेने रहथिन अपन हर हर मतलब अपन रानी सब लए किला बनेने रहथिन तऽ अपन ना लए बनेने रहथिन तऽ ओहि सभ लए फेमस छै अभी दरभ्ंगा महाराजके जे किला छै। ओकर ट्रस्ट तऽ अथीमे दऽ देल गेल छै यूनिवर्सिटीमे आब ओहिमे एतऽ दरभ्गाके एल एन एम यू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी चलै छै ओहिमे।
ओ उएहमे चलै छै यूनिवर्सिटी।
हँ उह के अन्दर अब यूनिवर। सी चले छै।
तऽ ओसभ माहौल अभी तक बढ़िआँ स्थितिमे छै कि।
बाप रे महल तऽ खूब बढ़ििया स्थिति मे छै देखबै ने तऽ लागत ओ घूमय वालला जगह छै ओतय जे आइ काल्हि के जेनरेशन के आदमी सब सब आयत वीडियो सब शूट करत देखत ओ कियकि ओते ने बढ़ििया लोकेशन मे छै जे। सब रील्स बनबै ले जाइत।
अच्छा हम तऽ सहीमे नहि देखलहुँ हमहूँ फोनेमे देखने छी।
अच्छा तऽ कोनो बेर मौका मिला कऽप दरभंगा घुमयके कोशिश करू।
हँ पक्का जायब सुनय मे आयलिये बड़ा बढ़ििया। जे लागै।
हँ से तऽ छै औरो सब जेना। अहाँके दरभंगा मे तार मंडलो छै अहाँ ओतो जा सकै छी घुम ल म्युजियमो छै ओहिके बाद अथ बहुते किछ एहन चीज छै जे। घुमै ल जास कहै छी त नीक लागत।
आ दरभङ्ंगा हमारे हथ बड़ा दानी आदमी रहै ने। एतय जे दरभंगा हाउस यऽ पटना मे ओ उएह ने दान करलक यए।
हँ ओ तऽ बहुत । एते जगह अपन जिनकर मतलब ओ एते बड़का राजा छलखिन न। जे दरभंगा । यू पी के किछु हिस्सा मतलब बिहार से ल यूपी के किछु हिस्सा तक हुनकर राज छलै । तऽ जेना । दरभंगा हाउस जैब । अपन सबके पटना में जय। ओ कि छल ओ -ओ । तऽ बनेने रहथिन जे दक्षिण भारतमे जे ओ कनि शासन करथिन । तऽ ओतौस । ख ले ओ जखन जाइत रहथिन तऽ फेर ओतऽ ओ अपन किलला ओ बनने रहथिन जेतय जा। एतयसँ अपन चलब एतयसँ मतलब दक्षिण भारत पर अपन नजर सब राखब ताहि दुआरे। तऽ सेहो भेल छलै। तऽ ओहो अपन हुनकर ट्रस्ट मेन छलै कि महाराजके बाद जे हुनकर पीढ़ी वंशज सब एलै न । ओते बढ़िआ नई । जे हुनकर ट्रस्टसभ जे हुनकर मुन्शी सबके हाथमे चलि गेलै आर ओ सब चीज की भेलै दान होइत चलि गेलै नहि तऽ आइ दरभ्गाके आओर बढ़िआँ स्थिति रहितै अगर ओ ट्रस्ट हुनका पास रहितै तऽ ओ बहुत पैसा अभी रहितै आओर बहुत। ज्यादा डेवलपमेंट ओ कऽ सकैत छलखिन। दरभङंगा के लेल । लेकिन ओ सब तऽ पैसा ओ दाने करेमे रहि गेलखिन मतलब ओकर जे आगे वंशज सब छलखिन । तऽ कनि एम्हर अथी भऽ गेलै ।
अभियओ नहि होयैत ।
हँ एखनो छथिन ओ राजा महाराजा सभ छथिन ओसभ राजकुमार सब कते विदेशे रहै छथिन तऽ कते एतो छथिन तऽ अपन पहिलुका महल जे किछु किछु हिस्सामे। कश के सब अथी कऽ -कऽ हँ। त । कार ले लेलक तऽ ओ सब अपन घरे सब मे रहे छथिन लेकिन हुनका सब के अलगे बात छी । आ हँ मतलब आब ओते बढ़िआं स्थिति नहि रहलै कियकि ओ सब। से अथी नहि ने कऽ पेलखिन ।
दरभंगाके बढ़िआँ- बढ़िआँ मिठाइ कोनसभ यए ।
दरभंगामे दरभंगामे तऽ खूब चीज चलैया लेकिन एतय जादा पान मखान सबके अथी रहैया जे मिठाई तऽ आओर सब एगो पूरा दरभंगामे स्वीट । होम क के दुकान छै । से मतलब पूरा । दरभंगा मे एके गो दुकान छै । जे हमर सबके लहरिये सराय मे । छै ओ दोकान के मिठाइ तत फेमस छै ओ एहन किछो सीख कऽ आयल छै ओकर कारीगर जे । ओकरे कारीगर के पता रहे छै और ओ कोनो अपन जे हलुवाइ छै ओकर ओकरो ने पता चलऽ दय छै जे अगर ओ छोइड़ क दोसर जगह । चैल गेल त ओकर त लौस भ जेतै ओत ओ चिज । हँ बना लेतै । तै दुआरे ओ छोड़ि दे ओ खाली सभ ओकर सभ काम करबैत लेकिन ओ जे लास्ट स्पेशल टेस्ट लए जे ओ किछु मिलबै छै सेहो अपने मिलबै । छै ओकर मेन मालिक ओ किछ ओ अपने वंशज । मतलब जे अपने जे ओकर पीड़ी । चाह ओ अपन बेटा के तऽ अपन बे । के बतैत जे ओ सब मतलब ओ चीज के हँ। चालू रैख पाबै एतेक ओ मिठाइ बिकै छै यहाँं तक कि कोनो भी त्यौहार से पहिले । दूध । तीन दिन पहिले ओकर । दुकान बंद भ जाय छै कियाकि ओकर सब मिठाई बिक गेल रहे छै ।
आऽ और अकेला आदमी कते बनाबे हेते किएकि ओ तँ और ककरो पर। ।
मतलब ओ राखै छै । असिस्टेंट सब खूब राखत लक लेकिन बनबयमें अपने मेन में मतलब जे एगो इन्ग्रीडिएंट जे मिलबै छै । ओ ककरो नै बतेलक हाँ ओ अपने से ओ करे छै । ओइके बाद । पता यऽ अक्षत ज ओकर ओ जे दुकान छै से मेन बजा बजार लहेरियासराय में छै आ ओकर मिठाइ पूरा की कहे छै तीन दिन पहिले आउट ऑफ स्टॉक भऽ जाय छै। जे हर फेस्टिवल मे दोकान ओकर बंद। । किया ओकरा परेशान ओऽ । एगो ओकर मिठाइ अलगे रहै छै सूखा -सूखा मिठाइ रहे छै ओ सूखा जेना एगो रसगुल्ला ने होइ छै तऽ ओ स्पंज में रस भरल रहै छै। सूखा रसगुल्ला। कहि सकै छी । ओकरे ओ चपटा कऽ के ओ बनवै छै आ ओकर ओइमे न एगो अलग गंध आबे छै सेओ कोनो नॉर्मल रसगुल्ला मे नै आबि पाबै छै । से ओकर बड़ बढ़िया रहै छै ।
लागै यऽ हमरौ खाइ पड़त।
ओ । सा जर उड़त । अहाँके बुझल यऽ ओ मिठाई । एतेक मतलब हमर मामा सबके पसन्द छै जे बम्बई से कहियो आबै छथि। तऽ ओकरे ओतबका मिठाइ गेलत। आ मतलब आनता खेता कहता जे ओते के । मतलब परसादी सब चढ़ेबै ।
तब तऽ ओ दोकानवलाके मनमानी चलैत हैत जे मन रेट से रेटसँ बेचैए।
सए रुपए किलो।
हँ धीरे- धीरे बढ़ले जात।
सए रुपए किलो एखन दै छै। कोनो फेस्टिवल नहि तऽ बुझियौ ओकर कहलहुँ तऽ जे दू तीन दिन पहिले आदमीसभ अथिएमे रहि गेल रक्षाबन्धन सभमे तऽ आओर ओकर तत्व बिक्री होइत छै जे किछु कहनाामे नहि छै दिवाली सभमे तऽ ओ बन्दे कऽ देलक।
मखान के तऽ। किछ- किछ रीजन मे जे मधुबनी सबस सटल कनी देहात वाला रीजन ये। तहि सबमे। खूब खेती कल जाय छै मखान के।
अच्छा ओ त।
हमरा सब ह बड मेहनत छी आ ततबी। किसान सबके ओते अथी नहि भेट पाबै छै लेकिन।
मेहनत करै छै ओते दाम नहि मिल पाबै छै हँ।
महगाइ चीज। इएह चीज विदेश जााकऽ एतेक मखान बेचाइ छै दू हजार। तीन हजार रुपए आ एतय के चालीस। पचास सए रुपे एना मखान बेचय पड़े।
हँ एतय वैल्यू नहि छै।
तऽ व्यूए ने किओ दै छै।
जबकि सबस बेसी मखान बिहारे मे।
वएह। ने लेकिन आब ई मखान के उएह भ जाइ छै ने कि अपन चीज के किछु वैल्यू नहि दय छै आब अहाँ किछु बाजू दरभंगा सब के बारे मे।
और की सब या दरभ अंगा मे बढ़ियाँ। हम ते कहियो गेले ने छी बस अपन घर से आबै छी तऽ रस्ता मे जे बस गुजरै या बस ओतनेटा देखै छी।
अ तखनौ किछ-किछ बाजू जे की-की सुनने छी से सब।
दरभंगा मे एयरपोर्ट। हमर सब जिला त अखनि तक नामो निशानो नहि छै एयरपोर्टके।
क तऽ एयरपोर्ट छै।
और अथियो बनलयै ने। एम्स।
हाँ एम्स बैन रहल छै दरभंगा मे।
अच्छा अभी बनलै या ने पूरा।
बनलै या नै बनलै या नै अ ओ मोदीजी आएल रहथिन। ओकर उद्घाटन दखे गेलखिन या। आब बने पूरा जारी छै प्रोसेस, शोभन मे बैन रहल छै, हमरा स के घर से छै बीस किलोमीटर।
लेकिन सुनय मे आएल ए कि बहुत घपला हय छै। कते ने टका के अत अथी भेल या।
तो तो उ तऽ करबे करते। एता बहुत घुसखोरी भेले या, आ हमर घर से पाँचे किलोमीटर पर एम्स बनैत रहेै ना। तऽ ओ तऽ उ ई टी आर मे बनैत रहै, लेकिन की भेलै ए एरिया मे जते प्राइवेट हॉस्पिटल रहै एम्स बैन जेतै तऽ ओकर ते ठप ने भऽ जतै सब टा बिजनेस तऽ उ ओ सब मिल के पारस हॉस्पिटल, हेरिटेज हॉस्पिटल तऽ कोन तऽ कोन आर बी मेमो रियल सब बड़का-बड़का प्राइवेट हॉस्पिटल छै जे पैसा छापे के मशीन सब छै उ सब त ओ सब की केलक उम्म सब एत पैसा देलक सब मिल के सरकार के, टेंडर वला के त ई के तऽ ओ के जे एता से फेर ट्रांस फर क क हाँ आउटे तस बीस किलोमीटर एगो गाँ देहातमे ल क। बना देलक जे ओ हँ ओहि एरिया। बहुत आदमी इमरजेंसी मे तऽ जाय मे सोच ने बीस किलोमीटर इमरजेंसी मे तऽ आदमी एते लऽ जेतै। हँ जाइते। कते टाइम लागि जेते ते ओहि दुआरे ई सब अपन फायदा दुआरे खूब अथी केलक ये घूसखोरी केलक या लेकिन आब की करते सरकारो तऽ बिके ने जाय छै। देखबै ने की ओते जााकऽ उद्घाटन कर। क दिय आक।
ओतय तऽ पहिलो से रहे ने एगो कॉलेज हॉस्पिटलो जे रहे बढ़िया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हं डी एम सी एच हो तो बढीये छै हमर सबके। तरफ के लोग सब। जाइ छै ओथो इलाज कराबै ल की।
ह। ओ ओकर की कहै छै। अथी बना देलकैए जे पहिले जे बिल्डिंग तऽ ओ जे जगह खाली कयल गेल छलै एम्स लए। से बी एम सी एच के बगले। के छले। तऽ ओ डी एम सी एच। बब पूरा बढ़ा रहल छै ओकर पूरा डिपार्टमेंट बना रहल छै बढ़आ अच्छा खासा। जे ईी इमहर डी एम सीएच। बिल्डिंग बढ़िया कर देते तऽ फेर एक तरफ डी एम सी एचो रहते आ फेर एक तरफ एम्सो रहते जेना अपना। होइया पी एम ओ सी ए जाइ छै आ पटना एमस। सो जाइ छै आदमी सब देखबै लए उम्हर ने। ह बढ़िआँ रहतै तखन कनि आओरसभ आसपासके जिलासभ तऽ कनि डेवलप्ड जिला छै।
छै दरभङ्ंगा चलू। ठीक छै तऽ।
ठीक -ठीक राखै छी।